हेलो हँ ठीक छी ठीक
हलो हँ केते धीरे बजैत छीयै मोल मोबाइल पासमे रखबै ने हाथमे नहि तऽ आवाज नहि आबै ह प
बातेमे आइ ठीक छी
हँ ठीक छियै आब अहाँ ठीक छियै न
हँ की करै छी
सब्जी चढेलौ हन भिंडी भूंजिया आरो आ
खाना अहीं बनबै छियै आ बाह
अभी भिंडी के भुंजीया चढ़ेलहुँ ह ने फेर रोटी बनायब बस भऽ जायत खाना दूध उबालब होइ जायत अहाँके भऽ गेल खेनाय
नहि तऽ हमर नहि बनलै हम कनि लेटेसँ बनबै छियै सभटा ओरिया कऽ रखने छियै कनि लेटेसँ चढ़ेबै आठ बजे तक चढ़ा देबै ओतना अच् छै ने बाजलए आठ बजे तक चढ़ा देबै हम आओर सब कहियौ दिनमे दू बेर अहाँके बहिनेके फोन कऽ देन छलियैनि दू बेर हुनके से बतियेलियन हेँ तैयो फेर एखनो हुनके मैसेज केलियनि हेँ जे फोन करू फ्री छी लेकिन हर मैसेज के जवाब नै एलै या त अहाँके बहिन स अहाँ के बहिनसँ अहाँके बहिनसँ एखन नहि मैसेज केने छलियनि हें तऽ ऑनलाइन नहि छलखिन हेँ नहि जवाब देलखिन मे बतियाल छलियै दू बेर हुनकासँ कहलखिन अहाँ ल ल मैौना कुमारीके नाम कहलिय ने तऽ कहलखिन जे की कहै छै बहीन छथिन हमर कहले ओ छथिन ने आई लव मई इं्डिया छथि ने
हँ लिखने होत
ह हँ मोना हमरे बहिन छै
हँ बढ़िआँ छैऽ हो जायत अहके ट पूरा भ जात
आदमी के दू बेर च दु चार बेर फोन
दस मिनट पाँच बात भऽ गेलै ने अहाँके तऽ आयत रुपैआ आ तीस गो क्वेश्चन पूरा कऽ लेबै
हँ हँ सएह करै छियै सुचै छियै धीरे धीरे कलियै
बोल अगलाा टास्क जे है ने बहुत टफ है ओहिमे जे जे हमरा जोने रहल ओकरो विषो गलत भऽ गेलै
अच्छा
मैथिली मे लिखय पड़े छै ने चार पाँंच लाइन रहै छै से ओहिमे तनिओ ने तनिओ एगो ने दूगो अक्षर गलत होइए जाइ छै
अे तऽ भइए जाइ छै हँ
ह्म
कते आदमी बच्च कते आदमी दिमाग लगेतै से ने भऽ जाइ छै
हँ कतेक गलत भऽ गेलै सभके स गलत भबऽ गेलै हन अस वैस डालने छै कते त डरे बीस गो गलत भऽ गेले ने ते बीसगो क्वस््चन आयल हयत तऽ कोई बनेबे नहि करेया डरे इहो सब कोइ खराब न बज केकरो से पुछब तब बनैब ककरो मोबाइल पर बना देते कि एना मे एना लिखबै ने कोई थोड़े ने बना देते अपने से ने बन पड़ते आब गलत बनो क सही बनो ओएहस बिसगो धयने रहबे ते थोड़ी ने होते केना काम चलते हम फिर से ्राई करे छो एक्त अच्षर अच्छासँ लिखब आ ओसभ बनेलहुँ हँ ने आ दसगो बनेलहुँ हँ आइ आ काल्हिसँ लऽ कऽ काल्हि दूगो बनेलहु छलहुँ आ आइ बनेलहुँ हँ पूरा आठ गो तऽ दसगो भऽ गेल आ दसगो बचल यऽ यओ दसगो बना देबै तऽ चालीसटा तै जेकी चालीस टामे बीस टा गलते भ गेल छै तऽ बीसगो बच्चल यै त बीस गो मे देखै छि कैगो सही भैल आ कैगो गलत
ह ह राइतमे कै बजे तक जागल रहै छियै
आँ
राइत मे कए बजे तक जागल रहै छीयै
राइत मे हम दस एगारह बजे तक जागल रहे छीयै कहियो कहिय के ने मोबाइल मोबाइल चलैते चलैते ने अपने ओंघी लैग गेल सुति रहलहु
हिनका नम्बर से हम फोन करबऽ उठायब
ठीक ठीक है अहाँ पहिले व्हाट्सऐपसँ बात कऽ लेब तब हमरा नीन्द लागत ने तऽ हम अहाँके मैसेज हमरा नीद लागत अहाँके मैसेज कऽ देब ठीक नहि तऽ कॉल अहाँके बेस्ट नहि चलि जायत रातिमे वाटस कलेबै तब करबै
हमरा तऽ एहन कते वयस्ट चलि जाइ छै काॅलिग
हँ ऐसे भी हमरा फेर आधा घं्टा के बाद हमरा छुट्टिए मिल जेतै हमर खाना छियै उ तीन चार गो खाना छै चार गो खाना तुरंते बनि जते पापा नहिये रहे छथिन पप्पा बाहरे मे रहे छथिन एने मम्मी भेलिये दू बहिन छीये एक बहिन ननिहाले मे रहे छै नानी भाय छिके त चार कोइ छेबे करिये दादी पंडौल मे रहे छै छै तऽ चारा कोइ छै चार कोइ खाना तुरन्ते बनि जाइ छै बुजिया चढा देलियनि तनि ओर बहिन देख देतै जेबै अहाँ आरामसँ पन्द्रह सोलह के रोटी बनेबे भ जेतै खेना
ह तऽ खाना बनवा मे कते टाइमे लगे छै तुरते तऽ म भए जात से खाना बनबैमे थोड़े ने टाइम लगै छै
मम्मी घर मे रहतौ ने तऽहाँके फोन कटि जाइत रहे भुजिया चढ़ा केेले तनि देख दिय हम बाहर एलियै संजोगसँ हम नेट नहि खोलने छलहुँ हमर भाय ने नेट खोलने रहे कोई मोबाइल नहि देखे रह मगर भााय नेट खोललक आ खोलिक यू युटुब पर वीडियोडाले वीडियो डालने रहै ऊ अपलोड हो रहै वीडियो तऽ हॅं आ नेट ुलल छलै खाना उना बनि जाइया सुबह आठ बजे साढ़े आठ बजे एसे भी कोइ काम नौ बजे तक मे सारा कम धो उ के नहा सुना के बर्तन दोबारा धो के तेंच रहे छौ फेर ओकर बाद दुपहरमे भी दू तीन घण्टा नियमसँ खुलले रहैया फिर ई
अच्छा आ हम तऽ कखनो बन्दे नहि करै छी हमर नेट तऽ हम हम तऽ कखनो नहि बंन्द करैत छीय हमर नहि तऽ हमेशा चालि रहल छै
कोन ची कहल
हमर ननैट तऽ हमेशा चालुए रहै छै हम नहि कखनो बन्द करै छीयै
हँ अहाँके फाइव जी होत हमरी ए सॅं दु जी दे फोर जी है ओहो मे की सब हमर भाय भी वीडियो डाललक दू चारि गो के देखलक बहिन भी देखलक हमहुँ देखलहु मम्मी देखलक हु
कार्टून देखलक ने तऽ हम नहि बन्द केलहुँ कियकि आब ओहो सब देखै छीै ने जखन तखन तब केना बन्द कऽ दिय से भऽ जाइ छै ब ब नहि कर
अभी सात मिनट पूरे वालला है सात तीन मिनट आऔर ब
तीन मिनट आओर बतबै बस ह हँ हँ आब रातिमे एकर पापा हिनका वला परसँ करब ने राति मे कनि बात कऽ लेब तऽ ह कोोटााक पूरा करऽके हेन ने ओ तऽ आब राइते के रहै छथिन कोनका फोन समला छै ककरो कऽ सकैत छी क दिन तऽ नहि कऽ सकै छियै आब आबि जेथिन
ओ आब आबि जयथिन हँ आबि जथिन आधा घंटामे अहाँ आधा आधा घंटा पैंतालिस करबै तऽ आहा के ओ नम्बर बात भऽ जायत पैंतालस मिनटके बाद करबै द फो फोन आबै छै
अच्छा ककरड़ फोन आबैए
आ पैंतालीस मिनट के बाद पैंतालिस मिनट ार
सएह करबै हँ दुनू के दुनू मोबाइलसँ बात भऽ जेतै हमरा ओहि दुआरे सुटलै दुनू नम्बरसँ कऽ दब
करबै तब तक खाना उना बनाके टेनच रहबै आ फेर थोड़ा देरके बाद कट
हँ कनि कनि बात अरे अरे कते आदमी तऽ कोहत कि हमरा पास टैम नैय दोसर के फो करियौ
अहाँ दिनमे भी करतौ ने जे अहाँके दुल्हा जायत सेरे ड्यूटी तऽ जात
हँ हँ आठ साढ़े आठ मे जाइ छथिन
साढ़े आठ बजे जाइय तऽ आठो बजे अहाँ कॉल कऽ देबै हमरा तऽ बात हो जायत
सेहो हो
पाँच बजे उठि जाइ छ छओ बजेक धुआ जाइ छै घर झाड़ उड़ दरवज्जा लग जाै छियै साढ़े छओ बजे तक हमर
फर्सते कते फुर्ती कते फुर्ती हुँ बाह बढ़िआँ अहां कतेक पूर्ति कत कते फूर्ती यइ अहाँके देखियौ कहलहुँ कतेक फूर्ति अइ अहाँके देखियौ बहुत काजुलछी अहाँ
हँ
हुँ ह
जेकि हियाँ हमरा गाय है आ जेकि सुबहके खाना बनेलहु चावल दालि मतल ओरा परर्वर के भरता आ साग आ फेर गाय के लेल घट्ठा भी बनाबे के पड़े दिननक के चूल्हा पर बनावे छी कआेि गैस अभी नहि ने मिल हय जल्दी कते मुश्किल मिलल तिन दिन ओडर कैलिहन तब गैस मिलल नै त गैस पर बनबै छलहूँ अब गैस नै मिलत तऽ तऽ बेर बखत हमर एगो सिलिण्डर ने कोइ पोँछा माँगिके लए गेल छै दूगो हमर डबल कनेक्शन रह कोइ पोँछा माँगिके लए गेलै तऽ अपनामे भराा लेने छै गैस तऽ हमरा केना देतै गैस हमर कभी भी खाली भऽ जेतै तऽ हमरा तऽ चूल्हापर बनबऽ पड़तै दुनू टाइम तऽ इएह लए ओकासँ जब जब ओ तकले खाली नहि होतै ओ सिलिण्डर हमर पहिला सिलिण्डर तकली ई तऽ थोड़ा तऽ रहत ने इने सब दिन गैसे बन द चुला बनै
अच्छा
टाम चूल्हा पर सुबह के सुबह के ठंडा मौसम रह छै शाम के गैस प बनबइ छ आब उ गैस आ जेते नेऽ ओहोमे भरा लेबे ने तब गैस बनेबे तऽ खाली घट्ठा बनब चुल्हाप
अच्छा आओर सब कहियौ चूल्हो पजार' अबैया ने हमरा सबके त चूल्हा पर बनायले ने होइय
आब अहाँके दस मिनट पूरि गेल
पूरिकेल हँ हँ पूरिगेल ठीक ठीक छै राखू कहलियै हँ राखू कऽ लिअ काज हँ हँ राखू ठीक है